अपन बतायल छी
सब ठीक छै नू
हू अप
हमरो सब ठीक छी हमरो
तब खाना पीना भेल छै
खाना पीना हो गेले छै तोहर खाना हो जाइ छी
हँ हो जा छी
की खाइ छी
चावल दाल घी और आलू के भुजिया खाइ छी अपने कोन चीज खाइ छी
हम तऽ आलू पराठा दही खााय छी
हे लेखा बनेले छ आलू
आलू पड़ा हमर बनाबे आबै छी
न नहि अच्छा अच्छा कोनो बात नहि
हँ तऽ आलू पराठामे क्याही बनाै छी
ह आ बोलै छी बोलै छी हमरा हँ बोलि बोलि अपने बोलि
आलू पेठे मे क्य मानली चावल बनाय छी छै तऽ ओहि मे ऊपर से आलू रख देबे छै चावला मे
अच्छा आलु पाक जाइ छी तऽ साथमे आलूओ ओकर उसना जाइ छी आ ओकरा बाद अलुआ नीकाल के छील के अपन पीस पास के मसाला उसाला ाल के आलू भूज भाज के अपन रोटी जेना बनाबै छै रख के बना देबे छै लोहिा मे ओहि बना देबे छ आलू- पराठा बन जाइ छी।
ओ बढ़आ छै तऽ। हम बोले छी कि हमरा लगे पच्चीस रुपआ रहलक अपने बताय रहे रहल ने
हू बताइ छी
अ चौबीस रुपआ लगत हम आऔर चौबीस रुपआ मे छओ रुपआ खर्चा कर देम तऽ मतलब हमरा खतम हो जाइ पैसा सारा
अनासे रुप खर्चा बच बचै छै
अरे न बुझनी हमर पैसा वहाँ जो रखल रहे कैश
हू।
हँ तऽ ओ लेखा के लेखा सिस्टम हय हमरो ना समझ जाय छै।
हँ ठीक बा बाद मे बताबै छीिय हम।
अच्छा। अहाँ तऽ बताए छीिय अपने क हालचाल छै के लेखा हँ सब किीज ठीक हो जाइ छै।
आज तऽ हम जाइ छी नहााय हम स्टोरी देखै छी कि न अभी लगै छी।
न न अभ नय देखै छी।
अभी देखै छीिय लगै छी स्टोरी ओहिमे हम बैठे छी नू तऽ अ फैटबा न छी पेट मे के ओ लाइन लाइन नहि हो जाइ छै ज सिक्स पैको हो जाइ छै। ओहिमे हो जाइ छै लागै छै कि सीस पैक हो जाइ छै।
ओ होहो
हम लगा देबे छी ओकरे के नहि बैठला पे रेखा रेखा छ गो हो जाइ छै।
अपने गेले रहली छ के घूमे।
रहै छी ओत।
ओ तब न बोलले छी हमरा।
तू त न जाय छे पहिले से पता होई छै पुछल के कोनो फायदा न होई छी सीधा बात बा छी। आ नहि तऽ फेन जायके ब छी तऽ ओहिमे चल चलै छी।
सही बात छै सही बात छै।
अच्छा तूँह बताै छ छी सुबे तोरा कहथि हम सात बे चलैत चलतै सात बे छी कोचिंगके टाइमपर गेल दैत छी तऽ।
न न न नहि नहि नहि चलते लाइट कट नुगल रहल छै अभी।
अभी अभी कट लइ छ लन जस्ट।
हँ तऽ हमरो वाई फाई से कनेक्ट न छूट गेले छै।
अच्छा आवाज आबै छियै ह।
हाँ
आरे बताबे छी खेती उऊती मे सब ठीक होवे छै न।
हँ सब ठीक होइ छै अपन बताल छी। घूमै जाइ के न प्लान बनैले छी बताले ते रहनी।
की बतल रहै
कभी सामने से मिलै छै तब ने पूरा बात हम अपने समझायके एले खैर टिकट कटाबेके छै बनारस के सुनैय छी
बताै छियै।
सबसँ सबसँ पहिले। सबसे पहिले टिकट कटाबै के पड़ै छी
अच्छा।
कटाइ छै कि दू अच्छा पहिले ई बताय छै कि दू दिन के जाय छै कि एक दिन ला
एक दिनमे तऽ नहि कुछ होवै छै दू दिन कम से कम चाहै छै
हाँ तऽ दू ना मतलब एक से तीन दिन लगि एक दिन आए जायमे आओर दू दिन घूमेैमे
अच्छा
हाँ बुझलै न
एक दिन आबे जाबेमे एक दिन घूमयमे लगै छै
हाँ आ मेन मोतिहारी से कोनो ने ट्रेन छै सब मुजफ्फरपुर से ट्रेन छै।
मुजफ्फरपुर जाइ छी आ चाहे पटना से अबै छी इहे छै नु
पटना बहुत दूर पर जाय मुजफ्फरेपुर ठीक छै।
अच्छा मज्फपुर ठीक छै। यानि त इहाँ से बस से जायके छै सुबेरे मो-मुजफ्फरपुर।
ट्रेने से जाइके छै ट्रेने से
ओहिमे केतला त लगइ छै
ओमे कती त फ्रीये छियै ट्रेन से जाए
बात हूँ
हाँ बुझै छी ने
तब ठीक छी हूँ हूँ
हाँ इहाँ से ट्रेन से ओकरा बाद मुजफ्फरपुर से स्लीपरमे जाइ छी कि य-अमे जाइ छी कथि बोलै छी अ-
थर्ड एसीमे जाइ छी
हाँ थर्ड ए सीमे तऽ थर्ड ए सी के पता छै कितना रुपआ लगे छै
कितना हजार पन्द्रह सौ लगा छै होइ छी
ना ना ना ना छ पाँच सए पचासी रुपआ लगै छै छए सए रुपआ
वाह छे सए रुपआ लगाए छै
तऽ आबे जाबेमे छओ सए रुपैआ छओ छओ सए हो गेल
बारहे सए लागै छै
ठीक छै पर हम ई सोचै छी खाना कोन चीज खााय छियैअपने हमनु
पता हो
ना ओ तहाँ तक खाना मिलिये जाइ छै ओ सभ तऽ खाना के दुकान सब पर यहाँ जब हमी ट्रेन उ्रेन मे
घरे तऽर कुछो पैक करा के ले जाइ छी
अच्छा हाँ
हूँ घर तऽ कुछो कुछो पैक करा के ले जाइ छी
आ ये का बोले छी कि हा तो ओकरा बाद टिकट कटाल छै पाँंच सए पचासी रुपआ के ठीक छै छओ सए रुपआ के टिकटे ने छै
बारह सए रुपआ लागि जाइ छै आरो
हँ ना ना पहिले बारह सए मे पाँच छओ से जोड़े छै नऽ
हू ठीक छै
ओकरा बाद अपने चलै छी बारह तारीख के यहाँ से सुबह में अगर निकले सुबह में ट्रेन के टाइम के हिसाब से निकले छी तऽ उ अ हमनी के सात बजे रात के पहुँचा देय छी ठीक छै
नऽ तऽ हम रातमे ना राते मे सोचे छी निकलै छी शाम निकलै छै
ना ना ना ना उ ठीक ना नू भै छै हम पूरा प्लान सोच लेबे छि अच्छा से
अच्छा तऽ बोलाय छ सुनाय छिय
तऽ हमनी का करै छी कि ट्रेनके मतलब सात बजे पहुँचै छै यहाँसे वहाँ मतलब बनार पहुँचै छै ओकरा बाद चेक किन चेकआउटके टाइम समझा लै छी नऽ
हू
कोन चीज के
बाले सी नऽ सुनै छीय हम
चेकिन चेकआउट के टाइम
हँ ठीक छी
हँ तऽ ओही ओकरा मैनेज करके चलै के छी नऽ तऽ जादा पैसा लग जाइ छी
होटलवा के टाइम पहिले सँ सेट कऽ लेबा के छै कितना मिनट मे एत उ सब कब निकल के बा कब चेकिन
हँ ना तऽ अगर बारह बजेके दस मिनट पहिलोहो पहुँची आ ओकरा बाद रूममे जाइ तऽ दू बार के पैसा लग जाइ छै ओकरा बाद बारहह बजेसँ अलग पैसा ओकररा पहिलेके अलग पैसा एहि से ऐसन टाइम पे पहुँचल जाउ कि पैसा ना बर्बाद छै
अच्छा सब ओहन होइ छिका हू
आ ई सब कॉपी पे लिख के समझे वालला चीज छै आ ओकरा बाद वहां हमनी रात के पहुँच गेली बारह तारीख के ठीक छै
पहुच गेल छिए
बारह तारीखके रात के पहुँच गेल छै एगारह तारख के माने छै एगारह तारख के रात के पहुँच गेले छै
एगारह तारिक के रात कऽ
ठीक है सात बजे पहुँच गेल ओकरा कपड़ा उपड़ा रख के ई सब अपने हम निकाल लने छै ओकरा बाद हमने निकलने छै कि ई क्या बोले छी हम निकलने ओकरा बाद कपड़ा उपड़ा रख के आदमी घूमे ने वहाँ तनी दूर तक घूम ले छै रात मे तऽ कोनो घुमय ना छै ओकरा बाद नऽ नुहई छै खाली रहे छै ते कथी घूमे छै सब बंद रहे छै ते का घूमे
घाटो बन्द रहइ छै
नऽ नऽ घाट कोन चीज बन्द रहै छै हँ मतलब घूम सकै छी पर सुबेरे वालला चीज सुवेरे एकदम बढ़िया मौसम रहे छै ठीक छै बहुत बढ़िआं मौसम सुबेरे आ तऽ ओ तऽ शाम के देखे छै पाँंच बजे होइ छै ठीक छै हमरा मालूम छै हम ओकरा ले के चले छी सुबेरे पाँच बजे वाला आरतो देखे के छै ओहो बहुत बढ़िया होे छै अस्सी घाट पे आती हो
सर पाँच बजे होब छी अच्छा आ ओत आरतीया होइ छै तऽ आँधी हमेशा चलै छै
न न आीधी थोड़ी चल छै ओ कबो कब विडियो डाल दै छै कोनो कोनो ह ओ ओ चलै छै ओकरा बाद पाँच बजे से ओकरा बाद हमनी मन्दिर जाइ छै ठीक छै काशी विश्वनाथ ओकरा बाद दर्शन करके अपना घुमेै छै अपना ओकरा बाद और जगह जगह देख लियल जाय कहाँ कहाँ घूमेय के छै पहिले सामने मे मिलल जाइ तऽ बना बना के देख लियल जाइ छै
हँ ठीक छै
हँ तऽ एहिह लेखा ओकरा बाद हमनी मतलब एहिह लेखा बोझ गेले छै ने कितना कितना रुपआ लगै छै आय जाइमे बारह स वहाँ पे इहे सब चीज मे सुगम अपने हमनी सुगम दर्शन करै छै पु की एक कल दू सए पचास रुपआ लगे छै एक आदमी के तऽ ओकरा ले के चले छै काहेकि हँ काहेकि बहुत टाइम लग जाय छै गर्मी ज्यदा छै तो ठीक न है गर्मी में ज्यदा देर खड़ा रहल छै तऽ एतौ सुगम द दोसो पचास रुपआ में आराम से दर्शन करा देय छै एक आदमी के ओकरा बाद हमनी बाहरके खााय पियए ओकरा बाद जोन जोन चीज मतलब जल्दी पहुँचा दोसरा रास्ता से ले जााक दर्शन कराबे जा छै
अच्छा
हँ ओ एकरो पहिले ग नहि तऽ ओकरो ओ पिछलो बार सुबम दर्शन कर पांच मिनट में करा देल छै पांच मिनट मे
ब बहुत जल्दी हो जाइ छै आयेंगे आ नॉर्मल रोपैआ दवै छ छै चाह बिना पैसा देब जाइ छै तऽ कत लगए छै
सात छे सात घंटा लोग तब हम कहले त बारह बारह घंटा लाइन में लगे रहे छी
व ऐस बात होइ छै
तऽ अभी त अऽ अगला महिीना तऽ और ज्याददा होइ चौबीस तारीख से चौबीस बाइस तारीख से काहेक साावन स्टार्ट होे वालला बची
सवय स्टार्ट होइ वला
हँ तऽ तो आऔर खतरनाक
ओत तऽ और लोग सब जाय छै सावन मे
ई सब चीज जो बं छै ने ओ सब सामने मिल के बात करे वाला छै त अपने कब बताल जाय सामने मिल जा छी अभी हम रखे
ठीक बा त बाद म मिल जाइ छी
ठीक छै